हँ का। किठीक छी
हँ ह
ठीक छी ने आ हम चाहैत छी जे अहाँ हमरा मनसा मन्दिरके बारेमे किछु कही तऽ मनसा मंदिर अपन मिथिला मे तऽ छै लेकिन लेकिन अहा के शुरू से छी जानकारी अहां के हमरा से बेसी अनुभव अछि जानकारी अछि हमरा किछु साझा करी तऽ नीक रहत
नहि तऽ हम जुड़लहुँ हेँ मनसा देवी भगवती मन्दिरसँ ओना तऽ बीसेमे एकर भेल छलियै शिलान्यास करोना काल मे और मनसा देवी भगवती छथिन की ते ओतय बिषहरा मंदिर छै बहुत पहिले से तऽ विषहरा मन्दिर जे छथिन एखन जे पुररीके शंकराचार्य स्वामी निश्चलानन्द सरस्वती जी महाराज हुनकर ओ अराध्य छथिन और कहे छै जे एखनो जे हुनका पर कोनो संकट अबैत छै तऽ ओ हुनका रक्षा करलथि तत उग्र भऽ जाइत छथिन जे अपने कहै छथिन ई बात के अपने ऊ हरदम कहै छथिन जे ई हमर आराध्य छथि आ ई हरदम हमर रक्षा करैत छथि तऽ हुनका एक बेेर इच्छा भेलइन कतहु बजलखिन ए कोनो अपन अथीमे ए जे हमरा इच्छा अइ जे ओहि जगहके जागृत केल जाय होम तऽ एहिस लाभ अथी छिहे बकियो लोग एहिसँ लाभान्वित हुए एहिके बारे मे जानै
तऽ चूँकि ओकर जे एखन संस्थापक सचिव छथिन डॉक्टर इन्दिरा झा ओ एहि चीज के अपन एकटा संकल्प रूपमे लऽ लेलखिन जे ने हमरा ई हुनकर गुरुदेव छथिन ओ
ह
हुनकर दीक्षित शिष्या छथिन
ह
तऽ हुनका ओहि चीजके ब्रह्म वाक्यके रूपमे लऽ कऽ ओ शुरू केली आ ओर लोग जुड़ैत चइलि गेलनि ई मन्दिर मे असगरके तऽ काज छलै नहि लोग जुड़लै दू हजार बीस में शिलान्यास भेलै बीचमे करोना तरोना रहलै किछ दिन एकर बाद दू हजार तेइस मे एकर प्राण प्रतिष्ठा भगवती के भेलनि हेँ आओर ओ मन्दिर जे छै अहाँ तऽ शायद गेल छी ओहिठाम आ हेलो
हँ सुनि रहल छी
हँ तऽ ओ सबटा अहाँके उड़ीसामे जे भुवनेश्वर अ अथी महादेव के मंन्दिर छै भुवनेश्वर मे लिंगराज लिंगराज मन्दिर जे वैह वैह तर्ज पर इहो मंदिर बनल छै
हँ कर नक्कशी तऽ हमरा लागल हइ हँ हूँ
मिथिलामे आओ चूँकि पूरीके ओ शंकराचार्य छथि मिथिला के ओ बेटा छथि ओतय स ओतय स शिल्पकार सब आबि कऽ पूरी स ओकरा ओ शंकराचार्यके आश्रम सँ आबिके ओतयसँ आशीर्वादित भऽ कऽ एतय आयल छलाह हे
अच्छा शंकराचार्यसँ आशीर्वादित भऽ कऽ
भऽ कऽ सब एतऽ आबि कऽ ओइ मन्दिरके हँ हँ हँ काजके शुभारम्भ केलथि आओर एकर एकर शिलान्यास केयने छलखिन हेँ हुनकर जे सचिव छथिन निरविकल्पानन्द सरस्वती
हूँ
ओ एकर सिल सिलान्यास सचिव जी केने छथिन।
अच्छा तऽ
आओर ओकर प्राण प्रतिष्ठा दू हजार तेइस मे चौबीस मईके भेल छलए जे भगवत शंकरेचार्य सभ के हाथो भगवतीके प्राण प्रतिष्ठा भेलनि आइके समयमे शंकराचार्य जे छथि पुरीके हुनका चल संग तऽ महा शंकर कहल जाइ छनि। जीवैत महादेवके रूपमे ओ छथि। आओर एखनका हमरा लगैए कि जते शंकराचार्य छथि। या कोनो देव चति हुन विद्वान हुनका सनक वैदिक गणितमे निपुण जे हुनकासँ सुनै छियै जे नाशा तऽ इसरो सभ हुनकासँ सम्पर्क वर्ल्ड विश्व बैंक कतौ हुनकासभके जे कोनो समस्या अबैत छै तऽ हिनकेसँ अबै छनि सम्पर्क करऽ ले।
शंकराचार्य स तऽ मनसा मन्दिरके हँ मनसा मन्दिर के जे छै बताउ बताउ
नय नय हुनके से हुनकर प्राण प्रतिष्ठा भेलनि भगवती के आओर आओर ओ जहिया घर छोड़ला त्या
ओ सब जे
मूर्ति मूर्ति मूर्ति मूर्तियो सभ उड़ीसासँ आयल छै।
अच्छा
सभ ओतहिसँ बनि कऽ आयल छै।
अच्छा तऽ मूर्ति जे छै से एकटा मा मंसाके अलावो आओर मूर्ति
बहुत हँ मा मनसा के मुर्ति छनि एकटा फेर भगवतीके चल प्रतिमा सेहो छनि। एहन कोनो विशेष अनुष्ठान होइ छै तऽ भगवतीके बाहर आनल जाइ छै आ फेर जखन ओ अनुष्ठान भऽ जाइत छै जेना कने मनसा अथी नाग पञ्चमी के पूजा होयत फेर कोनो कोनो ओते पूजा होय छै ओ भगवतीके अैन कऽ बाहर चैल प्रतिमा सेहो चरण कर और नव- नवग्रहके हँ छोड़ चल मतलब छोट सनक प्रतिमा भगवती के आगू मे राखल छथि एखन आहाँ जैब त गौर से देखबेै भगवती के जे मुर ओहिठाम हुनके लग में छोट मूर्ति सेहो राखल छै अष्ट धातु के छै ओ
अच्छा हूँ
आ नवग्रह के छै बहुत तरहक मूर्ति ओहिठाम से आयल छै दूटा सिंह देखैत हेबै बाहर में
हँ हँ
हँ ओ रक्षा करै लेए
सिंग अच्छा तऽ फेर और हँ तऽ एकरा मतलब एतय दूर -दूर स लोकसब अैब रहल छथिन ओर लोक सब अथी ट्रस्ट छै तऽ हमरा लगैया जे बहुत गोटा ऐम जुड़
हुनके हुनके नामसँ स्वामी निश्चलानन्द सरस्वती महाराज के नाम पर ट्रस्ट छैन
हँ आ बहुत लोक अहाँ के जे एतऽसँ मिथिलासँ नय छैथ ओहो सभ अथी कऽ रहल छैथ
हँ हँ हँ बेसी बेसी हुनकर शिष्ये सब एइ मे जुड़ल छथिन हुनकर तऽ शिष्य सब देश विदेश पूरा छैन पसरल एखने देखने हेबैन जे पिछला दिन दू दू दिन पहिले हुनकर जन्मदिन भेल छलैन हेंन प्राकट उत्सव जकरा रष्ट्र
कोन तिथि के होय छैय कोन तिथि के होय छैय
कोन ती आंह
हुनकर नाम कोनो अच्छा ओना नै मतलब तीथ के बताओ तीथ के ह ठीक छै कोनो बात नैय ओर जे छै हुनके शिष्य सब और जिनका जिनका जेना जेना पता
जेहन जेहन श्रद्धा रहै नेै नै ह पता छै न प्राणप्रठिष्ठे मे बहुत लोक ऐल छेलखिन हैं
हुँ
ओर नै सबसे अपनो गृह त्याग केला के बादो अपन जन्मभूमि में अैब ह ह ओहि बक्सीेय टोल मे
ओय गाममे हुनका लेल किछ बनल छैन
ओय गाम मे नेै किछ नै गेट द्वार बनवायल छै हुनकर शिष्ये सब द्वारा बनवाइल छैय शंकराचार्य द्वार जे छैय
हमरा केओ कहलैथ जे ओत जे छै से शंकराचार्य धामो बनल छै
शंकराचार्य एखन जे ओ आयल छेला हन न प्राण प्रतिष्ठा करलेय तऽ हुनके गाछी में
अच्छा प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बनले
प्राणप्रतिष्ठा के समय मे
अच्छा
प्राणपरतिष्ठाके समय मे ओ चूँकि अपन घरपर तऽ नै। ने बैठतथिनह। ओतऽ त्याग हँ हँ गृह त्याग के क कारण तऽ ओहि जे अपन सीमाा से हैट कऽ बनल रहै छेलैन हुनका रहअ लेल
ह
शंकराचार्य धाम केनिर्माण भेल छैल
हु तऽ और
आौर हुनकर एहि चीजके आ ओहिठाम से चूँकि ओ पूरा शैली छै उड़ीसा उ लिंगराज वाला मंन्दिर के तर्ज पर बनल छैय
हँ
तऽ मिथिला मे बनल छै तऽ मिथिलोके ताहि दुआरे तऽ मिथिला के
मन्दिर ज मन्दिर जतऽ एखन बनल छै ओकर अगल -बगल पहिने मंन्दिर कोनो छलौ
ओते बगल मे विषहारा मंन्दिर छै ने विषहारा मंन्दिर सती माय स्थान ओहिठाम बगल मे पाँजरे मे
हँ
यहिपआजरे मे बनल छै
हँ हमरा इएह छले बुझे के जे मंदिर के पहिनोसँ कोनो ओर मन्दिर छलै तैँ ओतहि बनैके प्रयोजन जे भेलै तऽ उएह विषहारा स्थान रहथिन ताहि दुआरे ने
ताहि दुआरे ओहि जगह पर
तऽ शंकराचार्य के माँ मनसा देवीसँ बेसी लगाव हेताइन
हँ हुनकर आराध्या छथिन ओ ओ लिखतो छथि मम अराध्या
अच्छा मम अराध्या हँ आओर आओर कहू
आर हुनका द्वारे। अपर पर छथिन मिथिलामे एतेक पैघ लोक भेलएहि चीजके अगर हमसभ झांपने छीजे ओहि जगहपर हमर सभहक मिथिलामे जन्म भेलए जतय हुनकर जन्म भेल छनि
हँम्म
आँ तऽ लोककेँ एहिसँ जुड़यके चाही आइ अपन हँ अपन भावसँ हँ हँ आ जकरा ज जानकारी हेबाक जाय अवश्य ओहि जगह पर जाउ आओर
लेकिन मंन्दिर के सुन्दर सुन्दरता जे छै से ककरो मन मोहि लै छै ओहो चीज तऽ छै हँ
मिथिला कला के सेहो मने भगवती मनसा देवी के मंन्दिर के अगल बगल
हँ हँ छै चित्रकलाके प्रदर्शनसभ सजायल गेल छै आओर अहामंदिर मतलब हमरा विशाल लगितो छै जे कतबो दू स तीन सए आदमी एक हँ
आरामसँ दे हँ आज भी एक संग बस क ऐ ठ हँ हँ नहि तीन बेर आरती होइ छै भोरो मे होइ छै
कोन ओ कोन शैली पर आधारित छै
जे ओतऽ केँ जे एखन पुजारियो छथिन नऽ सब
हँ
केँ हुनकर मने शंकराचार्य ओकर देने छथिन पद्धति बना कऽ जे पूजा जे भऽ रहल छैन सभटा हुन केँ निर्देशानुसार पूजा आओर चूँकि पुजारियो ओते केँ छथिन
अच्छऽ
उड़ीसे केँ छथिन
उड़ीसा केँ छथिन तऽ मतलब जे आ आरती केँ जे शैली छै ओय ठाम ओहि ओहिठाम केँ एतय पालन कैल जाइ छै सैह नऽ
आ हँ हँ हँ
लोकसभसँ अपन कोनो आरती करऽ चाहै छथिन तऽ हमरा लागल जेना ओतऽ महाआरती ई सब चीज होइत रहै छै हँ मन्दिर तऽ बहुत विशाल छै आओर सुन्दर छै हमरा लगैय सभ केओ एहेन नय छथिन जिनका एहन नय हेतै ओ मन्दिर पर गेला केँ बाद मोन प्रसन्न नय हे तै ई तऽ मदिर छैहे आओर हमरा लगैय मिथिला मे एहेन तरहक केँ मंदिर बहुत छै लेकिन एकटा नया बनले यऽ आओर ओकर जे न कशी कैल छै ओ एकटा अद्भुत छै बहुत सुन्दर छै हमरो लागल तऽ हमरा भेल जे आओर एतय बनय केँ की काज कारण छलै तैँ हम कनि चाहलहुँ जे मतलब अहाँसँ जानकारी लित हँ अहाँकेँ आओर जे छै किछ आओर बता दिअ।
जानकारी छेला हम अहाँकेँ बट हँ बतेलहुँ आओर।
शंकराचार्य केँ फेरसँ आबय कऽ कोनो अथी छै नऽ।
अ एखन तऽ नय चूँकि हुनकर तऽ चूँकि जन्मभूमि छैन।
तरह केँ कोनो विशेष विशेष फंनशन होइ छै।
हँ ओतऽ देखियौ सालमे। दुनू नव नवरात्रा भऽ भऽ रहल छैन मंदिर मे। जे उड़ीसे केँ पु पु पंडित आइब कऽ जे छथिन पंडित चक्रधर मिश्र छथिन उड़ीसा केँ। पूड़ी सँ वैह आब कऽ जतेक ओतऽ पूजा होइ छै नऽ विशेष पूजा ज। ते हेइ छै सब उड़ीसे केँ पंडीजी सब आइब कऽ करै छथिन। हँ एखन एखन किछ दिन पहिले। हँ हँ सभटा ओतहि केँ पथ पंडीजी सब ओहिठाम केँ। पद्धति सँ सबटा एक तऽ पूजा भऽ रहल छै।
पूरा हमरा लगे सम्पूर्णतः जतेक शैली छै से उड़ीसा के शैलीसँ प्रभावित छै आओर बहुत। सुन्दर छै चाहे ओ नक्कासी हुए चाहे ओ पूजा केँ शैली हुए चाहे ओ आर ती केँ शैली हुए पूरा ओतप्रोत छै उड़ीसा केँ शैलीसँ। आओर उड़ीसा केँ अ जे। छै से इतिहासमे बहुत वर्णन छै ओतऽ केँ कोनो मन्दिर छै। एकटा बहुत सुन्दर दर्शन कराबै छै तऽ हमरा सभ। केँ मिथिलोमे ओहन शैलीके एकटा रूप एलै ओर चीज हमरा सभके लेल। गर्वक बात अइ तऽ हमर सभ लेल जय मनसामा केँ कृपा बनल रेहा। आ मनसा मन्दिर बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर अछि।